हँ हँ
हँ की हाल चाल
बहुत बढ़िआ बहुत अपन कहु
की हाल चाल
ठीक अइ गोर लगै छी
आहा खूब निकए रहू कहलियै आइ अपने कही एहि ऐपसँ हालचाल पूछ ली
नहि नहि बहुत बढ़िआँ विचार अछि
रे आब एहिमे कतेक स हैय कतेक सत्यता कतेक कोन चीज
कोनो मुद्दा खोजने छियै
कोन मुद्दा पर गप करब करू ने
ओहु मुदा कऽ सकै छी भ्रमण कऽ लिय
भ्रमण
एहि बेरका गर्मी छुट्टीमे की केना रहलै अपने
एहि बेरका गर्मी छुट्टी मे से हम एँ आ सपरिवार एकटा उ छोटछिन सफरपर गेल रही जहिमे बाबा बिदेश्वरनाथ लग सँ शुरुआत केने रही आ ओमहर नव नवादा भगवती एँ एँ ओकर बाद कसरर आ कुशेश्वर स्थान तक यात्रा केलौ
ह्म ह्म
कोन से ई यात्रा अइ छै जे से बहुत आनन्ददायक बहुत नीक रहल
वाह
आ एहि क्षेत्रके देखबाक से भरपूर अवसर भेटल ए शायद हम दरभंगा जिला मे से ओहि कात नहि गेल रहि
कसरर तक तऽ पहिने गेल रही लेकिन ओकर बाद से सू दुरम प्राकृतिक वातावरण अ माँ भगवती के से उम उम ज्वालामुखी भगवतीके दर्शन भेल एहिमे
कसरर बेनीपट्टी से पच्चीस किलोमीटर के आसपास छैन नै
पटटी किया जेबै
अच्छा ई कून एकर रास्ता की छै जाके
ए अहाँके गाम से होइत इजे नवादा दुर्गा स्थान कोन इ भगवती छथि
अच्छा हँ हँ नवादा मे
हँ ओहिठाम से से छै आ य एमहर सहाज बेनीपट्टी नहि कहियौ बेनीपुर कहियौ
अच्छा बेनी हँ हँ बेनीपुर बेनीपट्टी कहा गेल
आ हँ बेनीपुर
हू हू ह
छथिन अ ज्वालामुखी भागवती सुन्दर मन्दिर छैन बेर आ आ वातावरण ओतुका परासुरम्य रे फेर बाबा कुशेश्वर नाथ के सेहो दर्शन केलौ
बहुत बढ़िआँ रहल छै यात्रा
ई मंदिर सब प्रचीन कला कादिक आ एकटा अद्भुत अ कहबै जे नमूना
बाह बाह बहुत स िकड छै बहुत बढ़िआ
सपरिवार कुशल मङ्गल छी
सब बहुत बढ़िआं छै
अहाँ गर्मी छुट्टीमे एहि बेेर कीसभ कयलौ है
हमहुँ नवादा भगवती गेल रही कानेश्वरी गेल रही ह और किछ किछ जगह पर गेल रही महिसी नहि जा सकलै विचार मै रही जा नै गेलौ और और ठाम कतौ कतौ गेल रहि
बनगाँव महिषी के विचार मे हम हमहु छी आ फेर पुनः जे कोनो छुट्टी छुट्टी भेटत ओहि छुट्टी मे से बनल महिसि हमरा घर पर से एक डेर् घण्टा लगै छै जाइ मे जैब
नहि जरूरी छै भ्रमण जरूरी छै ले नहाउ तऽ त गौरब छै हयरो मे आ निको एत चित्रकुट सब छै
ह्म और सब कहू
और सब बहुत बढ़ियाँ अछि तहैन आम ताम खाँ रहल छि एखन
हँ आमसब जे छै से खेलौ हे हमर तऽ जर्दालु बम्बई मालदह ई तीनटा आम भेट जाय तऽ चारू आम चारीम आम के हमरा जरूरत नहि बुझाइया
वाह वाह मिथिला में तऽ भ्रमण के साथ साथ आमो के बड़ महत्व छै मखान माछ सब चीज खेतै
ह्म ह्म ह्म ह्म
ठीक सर
और सब कुशल मङगल
और सब बड बढ़िया छै
हमर प्रथम प्रयास छल इ एप पर सबके सुने छलियनि जे एना के आमदनी भेल्हनि हें आ हमर की आमदनी होइया देख खा चाही
हे हे हे हे हेहे हे आ हमरो इ प्रथमे ही प्रयास रहैै
अच्छा
तऽ हम हम आहाँ दुनू गोटा प्रथमे प्रयास में छि
तऽ कनि आइ देखिए लै छियै अहाँके कए टा सबक कम्प्लीट भेल हे अहाँ के सबक पूर्ण कतय भेल हे
एखन हमर शुरुए छी पहिल बेर अही सँ अहीँ सँ गप भऽ रहल अछि
अछा चलू हमहुूँ व्हाट्सऐप देख देख क अपन लगेलहुँं हेँ आब देख
हमू एखइन जे अहाँ के कॉल आयल हैतऽ ओहिप अपडेट केलियै अपडेट केलियै तऽ फेर इच्छा भेल जे एक बेर अहां से गप करी
हँ हँ हँ हँ
लेकिन बहुत बढ़िआँ चीज छै ठीक छै ओना बारह मिनट बाद अपने आप इ कटि जायत हूं
एं
बारहो मिनट बाद अपने आप जे छै से कटि जाय
बारह मिनट आब पैघ हमरा बुझा रहल अछि
हा हा हा हा
हँ
तखन अंतिम गर्मी छुट्टी में की करैके प्रया विचार में छी
हमरा तऽ आब होइया जे बेसी स बेसी एह परसमय देल जाय
एं
बेसी से बेसी इएह पर समय देल जए
हँ तऽ दियौ लोकसभके जोड़ू
बहुत नीक चीज छै मौसम के हाल चाल केहन की तखिन कि कहै छै
मौसम मौसम अहाँ के से खूब रौद अछि
अच्छा
वर्षाके सम्भावना तऽ कोनो नहि बुझाइए
हूं हूं नै बर्षा नै मौसम बहुत बढ़िआँ
र लेकिन एखनुका समय में एहन मौसम रहक चाही एहन अथी में से ई अ रहनाइ जरूरी छै अ यौ गर्मी के समय मे गर्मी नहि हेतै जाड़क समय में जाड़ नहि हेतै बरसातक समय में बरसात नहि हेतै तखन तऽ ई तऽ प्रलय काल आबि जेतै ने
नहि नहि प्रलय काल आबि
प्रलय काल आबि जेतै आओर गामक किछु हाल चाल कहू अहाँ
आओर बहुत सुन्दर अछि बहुत बढ़िआँ अछि एखन तऽ उएह छै नया नया किछ किछ भोज भातके सेहो आयोजन सब छै उपनयन विवाह मुड़न तहो सब छै आ संग संग और छै बहुत सारा चीज सब छै से नहि मौसम बुझा रहल अइ अनुकूल तऽ सबटा ठीके छै
हँ
मौसम यदि प्रतिकूल हैत तखनसन तखन तऽ किछ नहि
हँ हँ हँ
कतौ बरियाती सब जग जगैवला छै की
कतहु बरियाती जगैवला छै की
बरियाती जगै बरियाती एखन तऽ छै बगले मे एकटा छै लेकिन जा पैब की नहि तहिमे कन्फ्यूजन अइ तऽ छब्बीस के छै
अच्छा एकटा भऽ सकैएा जे बड़का गाम जखन गपशप कतहु सुनै छी चैल रहल छै तऽ भऽ सकैए बड़का गाँम हमहूँ सब आबी बरियाती
अच्छा अच्छा वाह बहुत बाते
कहलियै अभी हँ कन्यागत के थिका से नहि पूछब हमरा सँ
नहि नहि एतै एतै ठीके छै
कहलियै लेकिन जे हिसाब सँ सुनै छियन ताहि हिसाब मोटा मोटी ओकरा हँ ए बुझक चाही
छै ने
रहबाक चाही
अलियएै तऽ भऽ सकैए जे बड़का गाम बरियाती हमहूँसब निकट भविष्य मे
वाह वाह वाह स्वागत अछि स्वागत अछि आबी के एक बेर जरूर लोक देखियौ ओहना बड़का गाम आयब तऽ जरूर छै जे बरियती हमहुँ के सरियाती के रूपमे तऽ हमहूँ भऽ सकै छै
भेट करबे करब अहाँ सभ सँ
निश्चित
कए गोटाके अहाँ जोड़लौ हेँ
आँ
कए गोटे जोड़लौ हैं
एखन तो खुमककेकरो नहि जोड़लौ हैजल ब प्रथम हच
एहिमे अहाँ करू कि बच्चा मौसी केँ जोइड़ दियौन
एहिमे छी छी विचार मे छी विचार मे छी इहो हँ हँ हँ हँ
कहे एम्हरसे माँके जोइड़ दै छियनि ओम्हरसे बच्चा मौसीके जोइड़ दियौन
नहि ई ठीक रहत ई बहुत बढ़िआं चीज छै ठीके छै
हँ तम पहिले तकर बाद हम अपन कनिआके सेहो जोइड़ दै छियैन अहूँ अपन कनिआँ के जोइड़ दियौन अरे जखन बजला सँ अन आमदनी हुए किया न
किया नै बात किया नै बाजल जे
किया ने बाजल जा
नै ठीक छै ठीक छै ठीक छै बहुत बढ़िआँ शुभरात्रि
शुभरात्रि शुभरात्रि